खे।
नहि किछो हैया घुमि रहल छियौ। बाहर मे। आय मौसम बड़ी ठंडा ठंडा छै। ताहि दुआरे।
ओ पानि तानि भेल छलैए। रातिमे कि नहि।
हँ राति में तऽ बड्ड पानि भेलो हद से ज्यादा पानि। तऽ ओहने बिहाईर ओहने। फेर स मेघ चमकले होइ छले। जे मेघ टूट क गिर पड़ते हमरा त तत डर होय छले। जे मत पूछ हमरा त होइ छले। जे मेघ टूट के आइ गिरे पड़त।
हमरो दिस आइ बड पानि भेलो हे राति मे एत्ते मेघ चमकई छले। बुझी जे भरि रात आइ जगले छी।
हँ हमहुँ स आए छियै। जगले छियै। पूरा घर में पानि आबे छले। पूरा घर भीज गेल छले।
बूजी हमर भगवती घर जे छै। ओहिमे जे पानि जे चूबय लगतऊ। तऽ पाँच छओ डोल भऽ जाइ छै। एतेक एक अथी भरि जांग पानि भए जेतो भगवती घर में।
ओ सबटा तोरे साफ कर पडल हे तोऽ
हँ आइ तऽ हमरे साफ करऽ पड़ल छलए।
अच्छा होयइते छै। हमहु आइ भोरे भोरे उठलियै आ सबटा झाड़ू सब लगेलहुँ ह घर सबमें। और हमर बहिन सब सबटा इम्हर भगवती घर सब सबटा कऽ देलकै।
ह
और ओते पानि भेल छले नींदो नहि भेल राति मे नीक स तहन दुपहरिया मे
सुतलहुं तऽ दिनं में सुतलहुं आधा घंटा।
हँ हमहुँ दिनमे दू घंटा सुतलहुँ हे तऽ हमरा नींद पूरा भेल ह।
हँ हम सुतलहुँ हेँ कतेक बजे। तऽ दू बजे सुतलहुँ हें आ। आ तीन बजे तक उठ गेलहु एक घंटा सुतलहु।
हम सुतलहुँ अढ़ाइ बजे तक आ साढ़े चारि बजे उठलहुँ।
ओ तहन कहइ की सब करे छे।
नहि किछो हैया बैसल छियौ। एते अथी हवा हा मौसम आय बड़आ नीक छौ। तऽ हवा के आनन्द लै छी देखी मेघ तऽ लागल छौ। आब राइतो तक बरसबे करतै।
हमरो सब दिस मेघ आइ भोरे से लागल छै एक बेर भोरो मे भेल छले एक आछाड़। आ देखी फेरो। अखन लगले छै मेघ आ देखि केखन हेतो पइन राति के नहि होय जे भरि राति जगले रहि जाय छी। भोरके होय ने तऽ कोनो बात नहि छै दिेन क नय हेतौ आ रातिके पइन भेनाइ स्टार्ट हेतौ नौ बुझी जखन सभके सुतयके टाइम भऽ जेतै एगारह बजेसँ लऽ कऽ आ अथी दू बजे दिन तक। अथी दू बजे राति तक पानि होयते रहइ जेतो जहन बुजी।
हँ हमरो सबके राति मे दस बजे से जे। चालू भेलो तऽ चारि बजे तक। ओहने पइन आधी तूफान सबटा छलै हाय मे एकदम। पूरा एकदम जोरदार बारिश के साथ हँ।
चार बजे तक। आ भोर मे भेल छलहु हे आठ बजे से लऽ कऽ दस बजे तक।
कतहु गेलह हैं कि नहि।
नहि नहि गेलहुँ हे एखन घुमय लए आब देखैत छियै कतहु जायब।
ह हमरो आय दीदी एलखिन ह एगो हुनके बेटा सब एल ने तऽ ओकरे सब साथे खेलाइत छलियो। बच्चा बड नीक छै खूब खेलाइ छै।
ओ।
तहन कही की सब करैत छे।
नहि किछो बैसल छी ठंडा मे आय मौसम बड़ा नीक छै।
कि नहि।
नैय कतऽ जाउ घूमे लए घरे में छियै ठंडा मौसम छै पूरा थाल छै पैन। किच -किच- किच -किच करै छै भोर मे गेल रहौ। दोकान पर पाइय निकालै लए तते थाल छेलै जे मत पूछ तते थाल छेलै। फेर ए आधा घण्टा रुकलौ हेंँ ओकर बाद ओकरा पाय भेजलियै यए तकर बाद पाइय निकैल कऽ देलक ए। तहन एलो हँ आय। आय कनी छेलै काज सब घर मे कतौ -कतौ जाय के छैन पप्पा के तऽ ओतेै सब गेलखिन हेँ ओहि दुआरे बड अथी छेलौ आ कैल्ह आम तोड़ेलो खूबे रास सबटा आमो सब सैतेै के छेलै तऽ आम सैतलियौ पूरा आब लगैया आब नीक जेना आम खूब भेलैए ने
हँ।
हँ दू हजारके हिस्सा भेल छेलै सब के। तऽ पूरा एकदम घर आधा- आधा ई घर भरल छै, आधा ओ घर भरल आमूँ के जतबा देरके गैप देल जाय छै ओतबा हम सब कनि कनि कऽ राइख दै छियै। कनि- कनि के ऐय घर मे रखलो कनि ओय घर मे रखलहौ। जखन मोन भेल तऽ ओहिमे सँ खेलहुँ जखन मोन भेल ओहिमे सँ खेललहुँ तऽ ओ नीक लगै छै खायमे। आ सब रंग के आम रहै छै तऽ ज्यादा नीक लगै छै खायमे।
पर रोजे जे खेबेै तऽ मोनो पर से उतैर जाय छै। ओय मे जे सइड़ जे जाइ छै तऽ ओ तऽ ओरो नै खायके मोन हेऽत।
अखैन तऽ कैल्ह खेने रहौँ कनि खट्टा वला कैल्ह गाछीमे आम तोड़ेल रहै तऽ दूटा खटा ट्टा बाला आम खेलियेै खूबे।
हूँ।
और अखैन तऽ नै खाइ छीयै आम अखैन तऽ आब कनि एखैन आम खाएब। तऽ कनि मोन -तोन खराब भऽ जेएत तेै दुआरे एखन आब खट्टगर आम नै खाय छी। आ अखैन कनि आम तोड़ा कऽ एयल तऽ पाकत तायके बाद खाएब।
हँ अगर आम पकलोमे नीक लगै छै नै तऽ। काँच भोग जे रहत ओ जे खाय में स्वादिष्ट लागत काँचे में।
हँ ओ तऽ ओ नहि हँ। तम ओतऽ खटगर- मिठगर लगैत रहे छै बड हमरा बड़ नीक लागेैया ओ आम। एकदम खट्टगुर मिठगुर लगै हँ लेकिन काँचमे बड नीक लगै छै। हँ से होयत हँ से तऽ होइते छै हँ से होय छै।
हमरा सबके के दूटा गाछ छेल्ला दूटा गाछ छेलेै ओ दुनू गाछ। हम सब खा गेलियै ओनैहे काचे मे।
अच्छा हँ हमरो सबके छेलै हमरा सबके तऽ आम गाछ मे जे टुटलौ ए कैल्ह छः टा गाछमे टूटलो एखन आठटा गाछमे आम लगले छौ तते आम छै नऽ। जे तोड़ैयो वाला थाइक गेल सात बजे भोरे से जे तोड़लकै तऽ चैर बजे तक आम टूटलेै तैयो ने आम सधलेै। आब सोचै छी गाछीमे ओर दस टा पन्द्रह टा आमके गाछ लगेएब जे ओर आम सब हेएत। चैर साल पाँच साल बाद तऽ हेबे करत आम सब के गाछ तऽ हेएत खूब। देखी आमके कनि जगह छै खूब तऽ किया ने लगेएब गाछ सब। अथी सब देबै हँ खूब हेएत आम सब।
हँ।
आय -कैल्ह कनी अथी भऽ गेलेै ने आब गा बाहर सब मे जे जाही। तब हावा नै ऑक्सीजन नै भेटे छै आ गाम घर में इएहे ने पेड़ पौधा सब जे छै। ओई सँ हावा भेटैया, जैय सॅ कि अपना सब अथी मे रहै छी
इम्हर तऽ अखन बुझी जे बड गर्मी छलेै, आ मधुबनी सब में सुनलेए मुसराधार पैन होय छलै, हमर पप्प
हँ। आय दरभंगा मधुबनी में बड पैन भेलौ वैऽ, एकदम पत्थर हँ हावा, आब इम्हरो पाड़ी छै, आब अखन से ल
इम्हर राईत के पारी होइ छै, एम्हर राईत कियाऽ? राति में तऽ मूसलाधार पैन भेल छलैया
आ राईत में भेल नहि तऽ भोर मे भेल
हँ
हँ, और सब कही और सब ठीक छौ?
हँं ओर सब ठीक छौ, तू कह अपन तोहर ठीक छौऊ?
हँ, हमरो ठीके छौ। एखन तऽ बैसल छियौ। मच्छर कटैया, मच्छरो तऽ बुझै नहि छी? जेकरा देह मे जादा खून रहे छै तकरे मे आबे छै। हमरा देह में तऽ खूनो नहि यऽ, तैयो मच्छर हमरे खाइ लए आबैयाऽ।
हँ, हम तऽ आरामसँ पड़ल छियौ। पंखा चलि रहल छै, अखने लईन एलै याऽ, बूझी जे काइल्ह जे दस बजे में कटलै से एलैयऽ, बुझी अखन एलैयऽ लाइट।
हँ गै लाइटो वला सब बड बदमासी करै छै हमरो सके राति मे नॉ बजे कटल तऽ भोर में नॉऽ बजे ऐलैऽ, लाइट वला सभ तते बदमाशी करतौ आ फोन करबही तऽ कहतौ जे अखन नहि ऐऽत लाइट अखन ई काज होइयैऽ। तखन ओ काज होइयैऽ, अहां जे हँ वहैऽ न? अहां जे पाई काल मे जे आबै छियै, बिजली के जे बिल आबै छै, ओई काल मे तऽ अहॉं आबै छियै तुरऽते? जे नहि नहि भऽ गेल छै बिजली बिल आब हम जमा करियौ। त-तऽ लाइटो देबै तेहने ना? आ एताऽ इं नेटो सब नहि चलतौ मोबाइल चलेबही तऽ नेटो नहि चलतौ, हँ।
तुरण
नेटवर्को इ जे एतौ पस सू खन्ना ने फोन जाय, ने आबै, आ ने नेट तेट चलै। आ बुझहीं जे मून हुवैऽ जे अ थी जेना, आ नहि चलैत रहै छै मोबाइल आ, देखय के आदत भऽ जतौ तऽ नहि ने नीक लगतौऊ? भरि दिन सैहाऽ छलै हमर बहिन जे परहै ल छै, कोने पत ओकरा ओहो ने परहाई तरहाई होइ छै, किछु ने दू दिन तीन दिन सऽ, एकटाऽ पईन हेवाऽ लगतौ, लाइट के किछु अथी नहि छै, कखनो पईन हेत् तौ, कखनो रौद हेतौ, रौद त अखन दू दिन से नै उगै छौ, दू दिन स ठंडे मौसम छौ, काल्हि छलौ बड्ड रौद तऽ काल्हि जे बारह बजे में पईन तईन भेलौ एक अछाड़ तखैन स मौसम ठंडा छ, आईयो छौ मौसम ठण्डा, अखैन छै अपन कम्मल ओइढ़ क सुतै वला।
हमरो सब दीश आई छलैयाऽ, आई फेर बहुत भोरकबा उगल छलै, पईन जे भेलै दस बजे बाद ओई के बाद एक बेर रौद उगल छलैया, तई के बाद फेर अखन फेर ठंडा मौसम छै।
हँ, एखैन बड्ड नीक लगऽ बाहर मे जे बैसी तऽ ओ जे क्षी सब जे घूमैत रहै छै। मेघ मे तऽ ओ बड नीक लगतौ देखै में, हमरा तऽ बड नीक लगैया देखैय में।
तोरा माछ सब नीक लगै छौ कि नहि?
माछ सब?
हँ।
देखयमे नीक लगैयए लेकिन हमरा ओसभ खायल नहि होइएा हमरा गन्ध लगैये त हम नहि खाइ छी ओसभ चीज।
हां।
तोरा की नीक लगै छौ माछ की माउस?
माउस।
अच्छा खूब दै छहुन तू।
माउस बड़ स्वादिष्ट होय छै, माछ में रहे छै विधइन विधइन के कांट।
हँ से तऽ होइते छै माछ मे बड काँट होइत छै।
ओहे जे बिन काट वला रहत सेहो नीक लगैये पर अथि सबसे नीक लगैये हमरा दूएट एकटा चीज एकटा अंडा और एकटा अथि मीट।
अच्छा चल तोरा माउसो बड नीक लगै छौ, माउसो नीक लगैत छौ अण्डो अपन खाइ छें।
हुं।
होय छै कते आदमी के ने नीक लगतौ तऽ ओकरा मोन हेतौ जे हम खाइ ई सब। लेकिन हमरा सब के ओते ई सब चिज नई निक लगैये, हम त भाई हम तऽ भाइ राधे राधे छियौ, हम ईसभ चीज खाइते नहि छियौ, हमरा मोनो नहि जाइए एहि सब चीज चीज पर।
हँ सेहो होइ छै कते आदमीे के मोन मोन होइ छै खाय के कते के नहियो होइ छै, ओय ले कोनो नहि छै।
हँ अरे सबके अपन अपन अथि रहै छै।
ई तीन चारि साल जे हमर जे एकटा ककाजी छैथ ओ बुझियौ जे हमर जे दा दादीमाँ छलैथि ओ जखैन जखन ओ सन्यासी लेलखिन, कथि कहल जाइ छै ओकरा
कंठी।
कंठी जखन लेलखिन तखनसँ जे हमर काकाजी खे खेनाइ छोड़लखिन ओहि दिनसँ से अखैन तक नहि, ओ बना कऽ खुआ देतैथ अहाँके बना
हमरो यैहे अछि, हम हँ बना देब हम अहाँके मुँह तक मे खुआ देब लेकिन हमरा जे कहब खाय लै तऽ हम ब हम बोकैर देब हमरा चित्त परसँ नहि कहै छै लोक के उतइर जाइ छै सएहे हमरा भए गेल अइ मोने नहि जाइये ओइपर।
हँ।
हमरा इहो नहि होइये जे हमरा ओ दैते तऽ खैतौं हमरा किछ नहि ओहिसँ नीक हमरा सब्जी सब लगैये। पनीर सब नीक लागैए ओसब दिअ ने ओसब खैब ओसब नीक लगै छै। ई सब ओते खाय ताय वला ई सब चीज नहि न भेलै हमरा नहि निक लगैये ई ओते।
हँ सेहो बात
हँ, और कहियौ और की सब करै छी।
अखोन किछ नहि कऽ रहल छी, पड़ल छी आब देखै छियै साँझ पड़लैए। साँझ देबै आ फेर
कि नहि अहाँ मे
बहुत बहुत फड़ल अछि बुझियौ जे एकटा ड एकटा अथि जे होइये एकठाम बुझियौ जे दस दस टा पन्द्रह पन्द्रह टा फड़ल अछि एक
हमरा सब के तऽ दू दू टा गाछ अछि से अटूट भऽ कऽ फड़ल अइ नेबो
हँ।
हूँ। बड फड़ल अय हमसब खूब तोड़ि तोड़ि कऽ आनै छी अपनो खेलौ अखन हमर घर बनैया तऽ मिस्त्री सब नेबो पइन पीबैया तऽ खूब क दै छियै ओकर सबके पिया देलौ।
हँ।
खेलौ।
हूँ।
हूँ। से सबके दिक्कत नहि छै हम अखैन
खा रहल छी।
हम अखैन दरवज्जा पर घूमै छी कनि देखै छी हमर दरवज्जा पर मिल अइ। तऽ सब आटा पिसबै लए आबै छथि तऽ हुनके सबके देखै छी कनि। जे की सब केना केना सब आबै छैथ केना केना जाइ छैथ बहुत आदमी सब एहन एहन रहै छैथ न कते ग कते धनिक रहै छैथ सब अपन अपन आबै छैथ लऽ कऽ आटा। आ पीसै छथिन हमर चाचा जे छथिन से पीस दै छथिन। तऽ नीक लागे छै देखे में और द आओर रोड पर बच्चा सब खेलाइया बचपन के तऽ यादे किछ अलग रहै छै। तऽ वएह सब देखै छी जे हँ बच्चा सब केना खेलाइया। अखनो हमसब सोचै छियै जे हमहूँसब जे बच्चा भऽ जैतौ तऽ कते नीक लैगतै।
तहन कहियो हाल चाल सब ठीक अइछ न।
हँ हाल चाल तऽ बड